हलो हलो हैलो हलो हलो
हलो
हा दीदी
हा कींअ आहियो
हा बढिया आवाज नथी अचेव।
हा थोड़ो डिस्टबेन्स हो
अच्छा
ॿियो ॿुधायो
ॿियो सभु बढया आहे दीदी बस हाणे मुंहिंजी गुड़िया टू व्हीलर सिखे थी पई वॾी वारी कुछ हुनजे बारे में ॿुधायो तव्हां।
हलो हलो